हँ
आवाज जाइयए ठीक हय दीदी गोर लगै छी गोर लगै छी दीदी
खुश रहू आनन्द रहू दनदनाइत रहू आओर कहियौ
सबगोटा ठीक छी
हँ सभगोटा ठीक छी अहाँसभ ठीक छी
हँ इम्हरो सबगोटा ठीक छै त अखने सबगोटा के खाना पीना भेले ने हे उम्हर खाना ना भऽ गेल
नहि बौआ यौ एखन चढ़ले छै
अच्छा एगो दुखक बात ए
की भेलै बौआ यौ
कहलहुँं अहाँके नानी नै छलैथ ह जयनगर मे
हँ हँ
ओ अहाँके केहन सुन्दर नहा सोना क नीचा उतरलैथ पूजा करय लए नीचा से ऊपर गेले तुलसी चौड़ा में जल ढारल ले उतरऽ लगले तऽ पता नै केना नै केना हुनका चक्कर एलैन पैर पिछैड़ गेलैन गिर पड़ल खिन
ओहो चोटो लगलैन की
ए मरैत मरैत बचलै त
हे हे देखियौ नहि बुझलियै ने पता चलल एअ नैय किओ ककरो फोन एलै एखन
केना फोन आयत सब एखन हस्पिटल हँ हँ हँ एखन सब गोटे सबगोटा हॉस्पिट एखन सभगोटा हॉस्पिटले मे छैथ न
ओहो
ताहि दुआरे नहि फोन केने हेताह
अच्छा
ह हम गेल छलहुँ ह कहू
तऽ अहाँ हॉस्पिटलो गेल छलियै देख लए
हँ हँ हम गेल छलहुँ हेँ जयनगर हॉस्पिटल हँ तनि क तऽ बजैत छैथ
अच्छा बजै छथिन न हँ ठीक कहै छियै के सभ मना करैत रहैत छैन से नै जो छत पर नै जो छत पर नीचे से पूजा कऽ ले नै मानै छथिन चैल जाइ छथिन छत पर दिनमे तीन बेर चढ़ि जयथिन तन आब हुनका शरीर मे थोड़ीेये न जान छै बिलकुल नै छैन जान धात्री के गाछ छै बौआ छत पर आ केओ जे धिया पुता अबैत छै तऽ चढ़ि जाइ छथिन छत पर आ ओकरा तोड़ कऽ दऽ देथि ले ल जो ल जो ल जो जो कहिएन चटनी बना देतो म‌ए क अचार बना लेतहु ई कऽ लेतहु ओ कऽ लेतहु कहैत रहैत छथिन बुझिते नहि छथिन से आब कहै छियनि छत पर नहि जाय लए
उमर भेलनि कि ने ऊपर से की कहे छै खानो पीना मे एगो रोटी खाइ छथिन ओहो गरम गरम
आ जेना छः महीना साल भरि के बच्चा के भात खुअबै छियै ओते भात खाइ छथिन बस भात तऽ ओहो गरम भफैले भफैले अगर अहाँ उताइर देलियै चूल्हा पर सँ अगर ओ ढकनी हटा देलियै तऽ ओ अहाँ किछु बीत जायत तऽ फेर ओ भात नहि खाइत छथिन ओ भात दुोबारा
हँ अच्छा सुनियौ ने गेल जे जयनगर तऽ कहलथि हे जे बौआ तू आबि गेलह हमरा मोन बहुत खुश भेल से सब कहै छलथि हे
हँ ओ आब बूढ़ भेलखिन ने ए आब सब सँ बात करय के मोन होइत रहै छै हमरो सभके छुट्टी नहि भेटैत छै रोज सोचै छियै से हँ करबै करबै करबै बस ओतबे करिते करिते दिन बीत जाइ छै आ नहि बात भऽ पबैया तऽ मोन तऽ सही में हुनका परेशान भऽ जाइत हेथिन अहाँ चलि जेबै कहियो काल क बौआयौ भेंट घाट करऽ ले ठीक
हां आब काल्ह तऽ हमरा नहि हेत जा परसू चलि जेबे
हँ हँ हँ कनी चलि जेबै चलि जेबै चलि जेबै ह भेट भेट घाट कऽ एबै कनि हाल समाचार बुझि लेबै ने कनि हमरो फेर फोन कऽ देब आयब ने जयनगर सँ तऽ
हँ ओते किस्मत ठीक छलनि हे जे पैड़ हाथ नहि टूटलेन ह
ह नहि नहि नहि हुनका नहि किछु हेतनि से ओ ठीक रहथिन एकदम सँ बढ़िआँ रहथिन सब धिय पुता सब एकदम सँ हुनका टनटनेने छैन
से तऽ बर्ज सिलौट छै
हँ हँ नहि किछु बड खुश छथिन बउआ ओ दोसर ने लेडीज जेकाँ ओ टेंशन नहि लैत छथिन तैं ओ एतेक उमर में ओ एतेक एकदम सँ हैप्पी रहैत छथिन खुशी देखैत छियनि हुनका चेहरा परे पत रति से मतलब ओ छै ने
से से कहे छियै गेलहुं हम मिले ला तऽ हैसंते हैसंते बाजै छलखि लेकिन इहो कोनो गम नहि छलनि हे जे हम गिर पड़लहुं हे
अहूँ के अगर कोनो चीज कहऽ के रहतै ने से मतलब अहाँ के तऽ कहबै ने से ई पाहुन छथिन हिनका केना कहियनि नहि हुनका अगर कोनो चीज कहऽ के छनि ने तऽ ओ बाजि देथिन से बौआ अहाँ के ई नहि नीक लगैया चाहे एना नहि करू चाहे एना नहि बाजू मतलब जे भी हुनका कह ओ मोन मे नहि रखै छथिन ओ जे के रहै छै से ओ फट सम मुह पर कहि दै छथिन तऽ ताहि दुआरें ओ एकदम सँ हँ टेंशन फ्री रहै छथिन
हू गेलहुँ हें तऽ मामी के की कहे छलखिन हे जे बौआ के तऽ बिना खेने नहि जाय देबनि
हांँ अच्छा हँ तऽत
खुएने नहि जा देबै
अच्छा तखनो तकर चिन्ता छलनि नहि
तऽ की कहै छी बहुत सुन्दर बहुत हँ एकदम एखनो कोनो बिस बिसर वला अहाँ जे कहे छियै जे बूढ़ सूढ़ के मति हेरा जाय छनि एते परफेक्ट हु ओ बजै छथिन
हँ अ से ओ सबके ओ अथी करै छथिन सब चीज ब बजै भुकै छथिन ई नहि से मतलब एकदम से ओ नर्भसेल छथिन तेहन वला नहि बजैत छथिन मतलब ककरो किछो नहि मतलब ओ उचित बात जे कहय के छनि से कहै छथिन नरभसायल वला नहि कहलहु हेँ मतलब अहाँके अगर कोनो चीज लगते ने से हँ अहाँके नहि करबाक चाही ई चीज अन सुहात तों कहितऽ आब हमहीं कोनो चीज बजबै आब हिनके सँ कोनो चीज कहबै आ ओ सुनथिन तऽ कहथिन हाँ हाँ चुपु नऽ आ चाहे उएह गलत रहथिन तऽ ओ हुनको कहि देथिन चुप कनियाँ एखन सही छै तू किया बजै छी बजतौ नहि मारतौ नहि थुड़बो करतौ ओ एकदम से कहैत रहै छथिन ई चीज नहि करबिही तऽ हम तऽ सिखबै छियै नानी हमरा कहथिन हम तऽ सिखबै छीयै हँ मारब एकरा खूब कऽ मारब
सुनियौ ने
हँ
आ कहलियैन हें जे नानी एहिबेर चलबै कि ने वैष्णो देवी तऽ कहलखिन ए हँ हँ चलबै आ तोरो लऽ के कऽ जेबऽ तोरा हम पहाड़ सब देखा देबऽ तू तऽ पहिला बेर जेबऽ हमरा साथे तऽ तोरा अर्ध कुमारी घुमा देबह फेर ऊपर लीपसँ भैरव बाबा लग लऽ क जेबह फेर मातारानी के नीक से दर्शन करा देबह चिन्ता नहि करिह खाय पीबऽ के सब व्यवस्था ओतऽ रहै छै
हँ से मतलब की कहैत छै अपने आब बूढ़ सूढ़ भेलखिन ने तऽ व्यवस्था आ हुनका संगे कियो तऽ नीक आदमी जा सकैए दर्शन करय लए तऽ ताहि दुआरे तोरा दर्शन करा देथुन ओ नीक जकाँ आ अपने अपने कहाँ दिन पहिले बेर गेल रहथिन नऽ तऽ ओ भीड़मे ने से हुनका मतलब आगां अथी कऽ देलकै मंदिर लग मे से ओतऽ रुक तऽ नहि दै छै मतलब अहाँ दर्शन करू प्रणाम करू आओर निकलैत जाउ निक लैत जाउ तऽ ओ लाइन मे लागल रहथिन बड़ी काल सँ आ फेर ओ लाइने बाटे निकलि गेलखिन तऽ कहै छथिन की गे देखलियै हम किछो नहि देखलियै लाइन बाटे लऽ गेलहुँ हेँ लाइने बाटे बाटे लऽ अनलौं हें तऽ मत माता रानी के कहाँ देखलियनि हँ नहि देखलखिन ओ माता रानी के तऽ ओ की कहै छै आब सभ हँसऽ लगलै से नहि देखलहि नहि देखलहि तऽ नहि देखलियै तहन ओहिठमन जे पुलिसवा सभ रहै ये तऽ हमर हँ मौसियो रहथिन तऽ मौसी ने पुलिसवा के कहलखिन तऽ ओ पुलिसबा कहलकै से हँ लऽ जैयौ फेर ओ प्राइवेटवला जे ओ जे ओ वी आई पी वला जे जगह होइए ताहि बाटे फेर हँ ताहि बाटे फेर नानी के आ एकगोटा हुनका कहलखिन हुनका संगे केयो आओर ज‌इयौ तहन आ ओतऽ जाकऽ ओ फेर गार्ड अपने सँ सबटा हुनका देखा देखा कऽ से ई छथिन सरस्वती जी ई छथिन अन्नपूर्णा जी छथिन लक्ष्मण मे मतलब सबटा मतलब हुनका चिन्हा देखा कऽ तहन कहलखिन माता रानी देख देखलियै नऽ माता रानी हँ
हँ सुनियौ हमर गप सुनियौ पहिले आ ओ हुनका सँ बात कऽ लेबनि जाए बेर मे हम जखन खा पी लेलहुँ हें तखन आबैय बेरमे हमरा मामी कहलथि हे जे बौआ कनि कहि देबनि हमरा तऽ एखन छुट्टी नहि होइया जे अखन देखते छियै से हम नानी मे लागल छी अहाँ फोन कऽ के कहि देबनि बौआ के
हँ नहि नहि आब कऽ कऽ लेबै कऽ लेबै हम काल्हि कऽ लेबै कियाकि आब आइ तऽ कनि राति भऽ गेलै अहाँ कहैत छियै हॉस्पिटलेमे छेलखिन आ अगर आयलो हेथिन तऽ अखन तऽ आब कनि राति भऽ गेलै तऽ आब लागल हेथिन खेनाइ पिनाइ मे काल्हि भोरे न भोरे भोरे भोर मे सुति उठि क हम सबसे पहिले यैह काज करबै
हँ एना कोनो परेशानी खास नै छै छलनि हे बस ओ गिर पड़लखिन बूढ़ सूढ़ छथिन चक्कर आबि गेल छलनि हे सएह एक बोतल पानि चढ़लनि हे हँ डिस्चार्ज कऽ देने हेत एना
हँ काल्हि काल्हि भोरे भोरे हम हुनका सँ पहिले इएह काज करबनि पहिले ने काल्हि कनि बात कऽ लेबै हँ आ कनि पूजो पाठ के कनि पूछयके अछि मामी सँ तऽ कनि बात तऽ हमरा कए दिनसँ नियारैत छलियै से कनि बात करबनि बात करबै हँ आर पाबनि तिहार आबय वाला छै ने आब साउन कहिया से शुरू सोमवारी कहिया शुरू हेतै पूर्णिमा कहिया छै सकरैत सेहो सब कनि पुछबाक छलै तऽ कनि हुन के से कनि हँ हँ हँ कनि पूछती तऽ ताहि दुआरे आब तऽ आब अहाँ कहै हुनका तबियतो खराब भऽ गेलनि ने तऽ ओहि लाथे त कनि बातो कऽ लेबै ने इहो सब अपन पूछि लेबै
आ मामा कहलेथ है मामा कहलेथ है जे हम जेबे आम तोड़ाब ला कनि
तऽ कहने रहथिन से हँ पीसा से मतलब जाक लो आनब ग आब हम सब तऽ ठमन छियै तऽ मतलब दोसर जे खाइत छै तऽ ओहिसँ बढ़िआँ तऽ लऽ जेते तऽ अपन कम सँ कम खेथिन हुनका सभके गाछी नहि छनि
लेकिन एगो बात कहू आइ हम आइ हम अहाँ के गाम गेल छलहुँ हेँ तऽ हँ आधा गाछ के तऽ आम हम टेम्पू पर लादि कऽ आनि लेलहुँ हेँ चारि बोरा
हँ नीक केलहुँ नीक केलहुँ
तऽ फेर ओ जेथिन तऽ हुनका नहि ने हेतनि तऽ ई कनि अहाँ मैनेज कऽ लेबै
छै यौ कटहर बोनियो मे छै गाछ आहाँ तऽ घरे लुका तोड़ल यऽ ने
हॅ हँ अहाँ के काकी नहि देखेलथि कट्टरबनी
तऽ कठहर बौनी केना अहाँ के काकी लऽ जेतै तऽ अहाँ एहि घरे लगमे कोनो कम गाछ छै अहाँ दू बोरा किया अहाँ तऽ अहाँ तऽ
क हमरा तते परेशान केलेथ हे जे बोखायए ला खाली परेशान केलेथ है खा लेलहुँ हे तहिके बाद जाकऽ की कहू आम हमरा मालदह आम तत कुए ले छै कम से कम दस टा मालदह आम खेलहुँ है
तऽ ओ स्नेह छै स्नेह भेलै बौआ ओ ओ बूढ़ सूढ़ के ओ हाँ
प्रेम तऽ हम बुझलियैन हुनकर बुझलियै लेकिन एतबो नहि खुआ देल आ जबरदस्ती जे बौआ खाए एलियै बौआ खाए लियै अहाँ सब तऽ भेंटो घाट करऽ नहि अबै छी अहाँ खाइए लियै हम आब की करियै ने हमहूँ सोचलहुँ मोन मे जे की करबे पहिला बेर दोसरा बेर एबे केलहुं हें खा लै छी
तऽ ओ अथी की कहै छै मालदह आम के मुंगठी काट कऽ रखने छलखुन बाल्टीन मे
ए की कहू मतलब की ओ अ अंगना दोसर अंगना परसल आ रखने छलथि आ कोनो अपने खैले
हाँ हाँ हुनकर उएह चाइले